हँ कहियो आओर सब आओर सब बताउ
आओर सब आओर सब ठीक छै अपन कहियौ
हमरो ठीक छै
कतहु जा रहल
हँ घर पर जाइ छियै बच्चा
की करै छियै अहाँ से
हाँ भऽ गेल खाना पीना हँ हम पढ़ाय करै छी
पढ़ाई करै छी कोन किलास मे अच्छा -
हुँ
आवाज नहि आबि रहल अछि अहाँ केँ
कहलहु की सभ खाना बनल छलए की सभ खेलहुँ हन
खेलहुँ इए दालि भात बनल दालि भात बनल छलै आलू सोयाबीन के सब्जी बनल छलै भुजिया छलै घिरा के
नाह चाची बनबै छथि
हुँ हुँ
आओर सब कहियो
आओर सभ तऽ बढ़िए छै अपन बतबियौ
नहि आब जाइ छी
हुँ
हू दरभंगा मे कतऽ रहै छियै
दरभंगा मे
आवाज नहि आबि रहल अछि अहाँ के बहुत आवाज कटि रहल अछि
एक मिनट रूकि जाउ हम कहलहुँ मनिगाछी बुझलियै मनिगाछी
हँ हँ सरसोपाहि सँ आगा
हँ ओ मनिगाछी लग सँ आर आगे जे छै ने कआ पुते बुझै छै ने अहाँ केँ कोन गाव भेल
हमर तऽ गाँव चपाही भेल सुगौना चपाही जानै छियै ने
राजनगर जाने छियै राजनगर
हम नै बुझै छीयै मधुबनी सब दिस
हँ हँ हँ मधुबनीये तरफ
हँ नहि हमरा दे नाम तऽ सुनै छियै
हूँ
लेकिन बुझल नहि य गेल नहि छियै उमहर सभमे आओर सब तहन कहू
आओर सभ तऽ बढ़िआँ लेकिन गर्मी बहुत पड़ि रहल अछि दू दिनसँ
हँ गामेमे रहैत छियै अहाँ कतऽ रहै छियै
हम गामेमे रहै छी फिलहाल पटना रहै छलहुँ लेकिन छोड़ि देलहुँ पटना दू एक साल से
हमर कोच
टाइफाइड के टाइफाइड जे बोखार वला आयल छलै ने एक बेेर उएह भऽ गेल छलै उहा बेरसँ पटना छोड़ि देलउ
तखन आओर सब कहियौ हाल समाचार सब गाव के हाल
गाँव घरके हाल समाचार ठीके छै अभी धन रोपनी भऽ रहल अछि
बिहा मे लागल छ छलौ हां दस पन्द्रह दिन से धन रोपनी मे
सब काज जरूर छै न
ह्म पढ़ाइके साथ साथ खेतिओ बाड़ी करनाय जरूरी रहैय छै
पढ़ाइयो जरूरी छै ओहो जरूरी छै सब के सब घर भ गेल
हू
हम त नै खेलौ हं आब खेएब हम
ह खा लिय
ह धिय पुता के स्कुल छोड़ि के हैया अब जाइछी छै कररा हमरा पर कनीक भेज दिय दस अगस्त छियै
की सब बनेलियै य खेनाइमें
हम बनेलौ हं दालि भात रोट रोटी चना आलू के सब्जी बहुत
ज
अखन कनि दिन से कार्या ऐप मे कनि चलि रहल छै प्रॉब्लम
ह की भ गेल
ओ कॉले नहि लगै छलए केकरो पता नहि की भऽ गेल छलै
हमरो सएह प्रॉब्लम भेल छलै आइये स हमरो चालू भेल हन
आ नेटवर्क एरर मारि रहल छलै
उएह दिक्कत हमरो देखबै छलए हेँ आब अहाँके अथी छै
अहाँ के के जोड़ने अछि मधुएजी जोड़ने जोड़ने अछि
नहि हमर बहिन बेटा छथिन ने से हमरा आइडिया देलखिन तऽ
हँ
ओहिस जुड़लीयै ह
हँ
आओर हमर बहिनके नन्दि छथिन सेहो सब छथिन ओहिमे जुड़ल
ह
अहाँके मधुए जी जोड़लथि ह
हूँ
तहन केहन लागल ई ऐपमे आबि कऽ
ठीके ठीक छै ऐप
गपशप तऽ होइया तहन अपना लोक सबसँ जानो पहचान भऽ जाइय
हँ अपन मिथिलाञ्चलके आदमी सबस जान पहचान भऽ जाय अछि
हूँ हूँ तहन आमसभ फड़ल छलै अहाँके ऐयबेर कि नहि
हँ फड़ल छलए
बढ़िआ यऽ तहन हँ लीची आमसभ तऽ एहि बेर गोटए गोटाक लोकके छलनि हेँ सभके तऽ नहि छलनि हेँ
हमर लीचियो फड़ल छलै आमो फड़ल छलै दुनू फड़ल छल
आचार बनेलथि मम्मी
हँ बनेलथि
हँ हमरा सब के ते नहि फड़ल छले हे तऽ अचार नहि बनेल उऽ
हम ने देखने छलहुँ अन्नी नहि फड़ल छलै आमसभ दरभंगा जाइत रहै छै ने एन एच सॅं तऽ देखैत रहै छियै नहि फड़ल छलाह
हँ हमरा सबके नहि फड़ल छलै तहन ओरसभ कहियौ तहन कीसभ करै छी
एखन तऽ किछो नहि करे छथिन
अच्छा बढ़िआं से पढ़ाइ कऽ
हँ चलै छै अगस्तसँ चालू हैत किलास आ अगिला महीनासँ तऽ क्लास सब बन्द छै
हुँ
एकग्जाम भऽ गेल छै रिजल्ट आबैवला छै ताहिके बाद फेरसँ क्लास स्टार्ट हेतै
हँ करू खूब मोन लगााकऽ तैयारी करू जे चीज के कऽ रहल छी
हूॅं ह
अपन आओर सब कहियो गाम कऽ हाल समाचार सब
ब गामके तऽ हाल समाचार ठीके छै फिलहाल अभी कनि दिन पहिले अथि खतम भेलै ए। भागवती छलै
अच्छा अहाँ गाँवमे भागवत होइ छलए ओ
काल्हिए परसूमे खतम भेल भागवत
हँ अहाँ घर दिस अखन जग सब नहि होइएा
नहि ओ मार्च अप्रलमे हेतै होली खतम भेलाके बाद
हँ तऽ हर साले साले होइएा दोसर दोसर गाँवमे होइत हेतै ने
नहि नहि हमरा गाँवमे हरेक साल होइएा नवाह टाइप होइएा
अच्छा अच्छा हमरो सबके सास सासुर मे छै ने बथै सासुर छी तऽ हमर अथी वृन्दावन धाम जेना बनल छेन् तहन ओतऽ सरकार छथिन राधे श्याम सरकार बड़ सुन्दर कृतन कृतन सब हरदम होयते रहहिये नमाह सब होयते रहिये
हँ
बड़ सुन्दर मंदिर छै
हरेक साल नवाह हेतै शिव चर्चाके छोड़ू शिव चर्चा तऽ रोज होतै
हँ ओ तऽ अहाँके हरी सुरही होइ छै भगवान के नाम त हरदम लोक लिते रहै हँ
अभी लेकिन बंद अछि सावन से स्टार्ट कर सब श चर्चा केना
हँ ह हमहूँ छलहुँ गाँवमे अप्रैल मे तऽ हरदम होइ छलए फेर बीचमे मलेमासमे बन्द भऽ गेल छलय एक महीना मलेमास छलय तऽ पूजा पाठ बंद छलॉ
स्टार्ट भऽ गेल
हँ आइ सब बूना बात उपासो करै छियै आहा
नहि नहि
हँ हम तऽ बढ़आं यऽ अपन हमहुँ नहि करै छियै हमहुँ एगो बरहस्पति उपास करैत छियै आओर कोनो उपास नहि करैत छियै
हमस करलहुँ मंगल
हँ चलू अपन अपन सबके अथी छी श्रद्धा जिनका जे पर श्रद्धा होइ छै से फे कात करै छथिन
ह तके बाद नवरात्रि आसेन दिनमे नवरात्रि होइ छै जेन दसो दिन उपास करलहुँ
हँ हमू करै छिय चैैती वला ओहोवला
चैती बला नहि करलहुँ आसिन हँ ठीक छै
हँ पापा गाेमे रहैत छथि कि बाहर रहैत छथि
नहि बाहर रह छै सिलीगुड़ी मे
अच्छा नौकरी करैत किछो क मम्मी ओते रहै छथि कि मम्मी गांव में
ह अहाँ चाची लग दरभंगा मे रहै छियै अभी मधुबनी मे रहै छियै कतऽ रहै छियै
दरभंगा में रहै छलहुँ
दरभंगा
हू
हँ तऽ चाची के कए गो धियापुता यऽ
दूटा अछी
अच्छा बौआ
हुँ एगो लड़का एगो लड़की लड़की छोट छै
अच्छा ओ सब पढ़ाइ करै छथिन
हुँ
हँ
जसिस मैरी नहि अछि दरभा दरभंगा में जसिस मैरी ओहा में परहै
नाम सुनै छियै आब हम तऽ दरभंगा सब हमसभब अहाँके खाली स्टेशन नहि स्टेशन गेलहुँ ओना घुमलहुँ ओने लेकिन ओहो हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल यऽ ने ओहिमे हमर भाय तबियत खराब छलै तऽ एडमिट छलखिन हँ तऽ ओहिमे छलियै जाय अबै छलियै ह नाका नम्बर पाँच यए ने
हँ ह हँ ह हँ नाका नबर पाँच
आहा के सिटी हॉस्पिटल छै
हँ सर्जिकल बला
हॉस्पिटल मे छलखिन ओ एडमिट छथिन चलखिन हन फेर एलखिन तऽ घर पर आब छथिन ब्रेंड एमेज भऽ गेल छलनि हुनका
नाके के पांच रेमगंज छै रेमगंज चौक ल जेएसएस मेरी ओहा मे
अच्छा ऊमहमड़े त आसपासमे हम सब ओतय रहय नहि ने छीयै हॉस्पिटल लए के जाय आबै छलियै तखन आओर सभ कहियौ तहन तहन तऽ एखन अहाँ के पढ़ाइयो सब नहि चलैय तहन हँ धन रोपनियो सब केलहुँ
हँ एखन तऽ गांवे मे आयल छी गाँंव आयल छी अभी
हँ तहन तऽ खूब खूब घुमैत हयब कलम गाछी सब
नहि एते नहि घुमलहुँ कोनो काम रहल तबे गेलहुँ ओना नहि
अच्छा हँ तहन कहियौ आब तऽ कलम गाछी मे आमो सब उपटि गेल तऽ की जायब आम सभ रहिता तऽ उगड़ै लए जैतहुँ कलकतिया एखन तक य हे पाकैत होैत आब न आब तऽ आमक सीजन जा रहल छै
हँ पाकै छै
ओ पड़ल छलए कि नहि कलकतिया
हँ कलकतिया तऽ खूब फड़ल छलए कलकतिये तऽ फड़ल छलए कलकत कियै किशनभोग फड़ल छलै मालदाह फड़ल छलै
तहन तऽ खाउ अहाँ खूब अपन आाम सभ हम सभ तऽ कीनि कीन कऽ खेलहुँ गाओ म एतहुँ एहिबेर फड़ल नहि छलए एतौ कीन कऽ खेलहुँ हँ गाँवो मे कीन कऽ खेलहुँ एतौ मालदह आम भेटैत छै बाहरो मे
हूँ
ओतय कीन कऽ खेलहुँ तखन आओर सब कहियौ तहन रौदा बारिश सब होइए की नहि